यो विकास
बढ़िआँ छै अपन कहियौ
अपनो बढ़िआँ छै की सब भर रहल छै यौ
घर पर छी खाना पीना बैन रहल ऐछ कनि देर के बाद खाना खायब
भेलै नय खाना पीना अभी तऽ
कहाँ भेल हन एखन तऽ मम्मी बना रहल छथिन किछु वही अंडा छै लै चावल छै सलाद छै सएह सब ओर कहियो दोकान पर से आबि गेलो
हँ दोकान पर से कहाँ एलो फील्डे पर छी बैठल
ओ हँ तखन तऽ हम अहाँके देख लू अहाँ के तऽ नय देखलो लेकिन आदमी सबके देखने छलियौ ओतऽ बैठल फील्ड पर हँ हम अबै छलियै तखन
गर्मी बड़ लगे छल तऽ कहलियै क फील्डो पर बैठे छै
नै एम्हर सभमे नै बैठू एखन अथियो देखते छियै एखन की हाल चैल रहल छै एखन
नै कोनो बात नै कनी काल केऽ बाद सभ चैल जेबै
किछ देर किछ देर पहिले तऽ मामा के गाड़ी घूमै छलै
हैय
हँ हँ तै दुआारे कहलौ हमहु छलौतऽ दुकान पर नहि मेन छै छै ने रैत बीरैत कनि बाहर रहनाइ खराब बात छै ने
सेहो बात छै बस हम छियै प्रणव ये
ओ
ह कहियौ की सब भ रहल छै तऽ
आओर घर पर एखन
की आवाज कहाँब अबै य फ्रेश यौ
हेलो। कहलहुँ कॉलेज मे हमर ने बैक लैग गेल छलै
कथी के बैक लैग गेल छलहाँके
ओ बी सी ए हम करै छियै। ने तऽ ओह मे बैक लैग गेल छलै। एग्जाम नै दऽ पेने छलियै ने।
हँ हँ।
तऽ उहे सभके एप्लीकेशन सभ लेलकै हन। कहलकै हन से आब एकग्जाम फॉर्म के किछ पैसो सब लगतै। तऽ उएहके एग्जाम सब देबाक छै। आब
ओ ओ बैक लैग छल। ओ बला ने
हँ नै तऽ फेर हमर छ महीना बर्बाद भ जेतै ने।
हँ बढ़िआँ कोनो बात नै पैसे लगत कनि ढौबै तऽ की करबै दऽ दियौ। कनि
पैसा की लगतै ओ अथी वला फर्म रहै छै। ने सप्लीमेंटी
हॅं सफरमेंटी बला
हँ तऽ उहे मे दू सौ तीन सौ शायद चार्ज कट तो अथी के एगो एग्जाम के ह बैक बैक इयर वला। तै के बाद एकग्जाम मे बैठल जेतै। तऽ बिना पास करेने बिना फेल करेने पासुक कैर देते
हुॅं
त ओहिसँ बढ़िआ रहतै ने जे छओ महीना ओनी बर्बाद ओयस नीक ई सप्लीमेंटरी वला दऽ कऽ एक एक महिना डेढ़ महिनामे भ जेतै एक्जाम
हँ हँ बढ़िया रहत
ह नै तऽ के तीन साल के साढ़े तीन साल रहतै यूनिवर्सिटी मे।
नै नै नहि बढ़िया रहत की करबै सप्लीमेंटरीए वला दऽ देबै जेना होइ छै। बोड ओड मे होइ छै। एनाते जेना बिहार बोर्डोरीमे होइ छै। एनाते बुझियौ
हँ हँ ई तऽ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है न। प्राइवेट यूनिवर्सिट मे अओर पते यऽ की केना रेगुलन रहै छै हॅं पैसा अहा जे हिसाब स खर्चा करबै ओय हिसाब स अहा के काज हेएत एडमिशन लै वल्ला छियै की।
मोन तऽ करे या किछो मे लऽ लिये एडमिशन कॉलेज मे। हूँ। हेलो।
ट्यूशन लैवला छियै। कि अहाँ।
हँ एडमिशन ले लऽ तऽाह छियै। कहै छ। डिप्लमा ठीक रहै छै। की
हम तऽ कहब डिप्लोमा नहि करू बुझलियै। हम तऽ सभसँ बेस्ट उपाय अहाँके बतबै छी। देखियौ बी ए जेना करने छियै। ने अहाँ
हँए हँ बजियौ ने सुनै छियै।
हँ बी ए जेना अहाँ करने छीने। ऽ हम कहब अहाँ। मास्टर डिग्री करि लिअ। ओहिस बेनिफिट की हयत अहाँके ग्रेजुएशनो ग्रेजुएशनोके बेस बनि जायत आओर प्लसमे अथी एम बी ए उकर प्लस मे इहो छै। ने सरकार एखन पैसो दय रहल छै। के
ह
डी आर सी सी में अहाँके चारि लाख रुपआ देत जे अहाँ स्टूडेंट अपन अथी के आई डी पर अहाँ खर्च कर सकैत छियै।
हँ स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्डपर
हँ हँ आओर फेन ई ओमे ई छै। से अहाँ के दू रूपे या तीन रुपआ अह के इंटरेस्ट जोड़त सालाना
हँ हँ
और ओहिमे अगर अहाँ जॉब नय मिलल अहाँके
हँ हँ
तअ हाँके पैसा माफ भऽ जायत।
ओ तऽ जॉब तऽ दैए देत कहलै दस हजार बारह हजार करके नहि तऽ बीस हजार केतऽ देबे करतै जॉब जब
नहि तऽ ओहोमे मेन अथी बेसिस ई छै। ने जे अहाँके मतलब शैक्षणिक तरहसँ अहाँके अथी बढ़ावा मिल रहल यए जे अ कोई गरीब घर के बच्चा हय न पढ़त चाह छै य मतलब पेइसा कारण नय पढ़ि पबै छै तऽ ई सर कनि हँ सही कहने छै अहाँ तऽ अथि आर्ट स छियय न
हँ आर्ट्स रखने छी कला
हँ तऽ हम तऽ कहब से एल एल बी करि लिअ तहन एल एल बी अथी हँ लो
लौ करलियै यार
हँ लौ बढ़िया रहै लौउ बढ़िया रहै
ह लो तऽ वकील वकील के भऽ गेलै ने
हँ तऽ वकील एखन अथी कम है वकील एखन बहुत बढ़िआँ अथी हैयै एखन हर चीज अखन हर चीज ए आई पर कंडक्ट भऽ रहल छै से अहके नहि पता ये खाली वकीले एगो एहन छै जे अहाँके मानसिक आ और फिजिकली अहाँके देखत जे कोन कते बढ़िआँ से अपन काम करि रहल छै ऊ हिसाब स अहाँके अथी होइ छै वैल्यू रहै छै बाकी तऽ देखे रहल छियै बाकी सब चीज ए आई बनि रहल छै इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और कहियो की करबै देखइ छियै देखइ छियै देखइ छियै मोन हेतै तऽ करि लेबै की करबै
आइब रहल छै
सावन तऽ अगिला महीना यऽ कि इह महीना हमरो नहि कन्फर्म होइए पूरा जानकारी हमरो नय यै अभी तक
सावन आबि रहल छै तऽ चलितहु अपनो सब जल अर भरे ला चलतो अपनो सब कमला नदी
हँ हँ चलबे करब की ई
ई बीच में अथी रोड बइन रहल छै यौ
हँ भदवार घाट बला जे कमला बला पुला कमला बला पुल बेन रहल छै हमसभ दौड़ै लए जाइ छलियै पहिले तऽ
अथी बर्षा के मौसम आइब गेल छै फेन कहूँ बाढ़ि आरवाला सचुएशन बनल तऽ ओहो जे पानी आइब गेल छै ओइ मे
पानी बहुते गेलै काल्हखुमा गेल छलिय न ओनि बिरयानी खाइ लए
सही में
हँ काल्ह खुमा गैल छेलिइय ओनि तऽ देखने छलियै पइन तइन बहुते आइब गेल तऽ कनि काल
ै हँ हेलो
आँ
आवाज नय अबैत छै की
हेलो
काल्ह कए बजे गेल छलियै से हेलो हेलो